गोर लगै दीदी अहाँ बताबु की हाल हमहूँ ठीक छै नानी अहाँ बताबु की हाल
खाना पीना भऽ गेल दीदी
हँ खाना पीना भऽ गेली दीदी अहाँ के खाना पीना भऽ गेलै
हँ एखने भेलै हा
आओर कथी कथि अहाँ ठुसलियै हन
अंय अभी दालि भात भुजिया खेलियै हे
हँ ह
अं अहाँ नहि खेलियैए की
नहि दीदी हम कैसे खेबै हमर तऽ पतिए नहि छै पति हमर जॉब पर गेलै ओतै तब ने हम खेबै
इहा अहाँके नहि बनाबे आबै छै
नहि हमर पति एते तब ने हमर पति बनेतै तब हम खेबैय
तऽ किया अहाँ काम बन्द नहि रख सकलियै अहाँके किछो नहि आबै छै तऽ काम चोर छियै
हँ काम फोनो खराब छै अहीँके तरह
काम वाली मिलबे नहि करै छै यहाँ फेर मिलै छै तऽ दस हजार पाँच हजार दू टका तीन टका ऐसे
तऽ काम वाली नहि मिलै छै तऽ अहाँ खुदे काम वाली जाहु सीखू ने कहिया सिखब आब तऽ शादी भऽ गेल
आओर बताबु अहाँके बच्चा सबके की हाल
हमर चुनचुनियाँ मुनमुनीयाँ खेलै छै
हँ अहाँके कते बच्चा छै
हय अहाँके नहि पता कते बच्चा छै
अहाँके अच्छा अहाँ दूगो बेटा छै न
त एगो बेटा एगो बेटी छै
दू टा दूनू टा के की की नाम भेलै
चुनचुनियाँ मुनमुनियाँ
हमरो एगो बे बेटा छै अहाँ अपन बेटीसँ एकर शादी करा देबै की
की बाजलियै फेरसँ बाजू ने नीकसँ आवाजो नहि आबै छै अहाँके फोन खराब छै
तऽ अपन बेटी से एकरा शादी करा देबै की
नहि नहि करेबै हम काम चोर छी अन्हु के बेटी काम चोरे छै
अं हमर बेटा बहुत बड़काटाके कम्पनीमे काम करै छै
कथीमे हम सुनलियै तऽ बड़ काम चोर छै खाली खाइ पियै छै पैसा उड़ाबै छै
पैसा छै तभी ने पैसा उड़ाबै छै अहाँके पास त इहो ओ नहि छै
तऽ हमर तऽ नहि उड़ाबै छै बटीसभ बड्ड नीक छै सभचीज करै छै पढ़ल लिखल छै अहाँके तऽ ओहो नहि छैओनाहींते जा कऽ जॉब पैसा पे कर लेलै
अच्छा सुननेमे एलै अहाँ पढ़ल लिखल नहि छियै की
नहि अहाँके गर बड़ा गलत सुनने मे एलै हें
अच्छा तऽ अहाँ कतेक पढ़ल लिखल छियै
त हमसे ज्यादा छियै पढ़ल लिखल
हमरासँ ज्यादा छियै
अहाँ तऽ पढ़ैले लिखल नहि छियै हमरा तऽ इहो सुननेमे आयल छै
हँ तऽ अहाँके कान खराब भेल छै इ-
अं आब अन्हु के कान खराब रहे छै तऽ हमरो रहै छै तनका आब की कर सकलियै
अहाँके पुनपुनपति देखी की हाल छै
हय अहाँके तऽ सही मे बड्ड कान खराब छै जाके कान के इलाज कराबू न कहाँ से हमर पति के पुन पुन नाम छै
छै त
किया अहाँके नहि पता छै न तऽ नहि पता रखू हमर पति के नाम जान के की करब चुपचाप खाना बनाना सीखू अहाँके सिखा दै छियै
आओर बताबू की हाल
की आएल नहि खाना बनाबु सीख जाउ तऽ नीक हायत
आओर अहाँके अहाँ के दोस्त के की हाल छै जेकर शादी भेलैया नयका टा
आ बड़ नीक हाल छै दुूल्हा आएल छै ओकर अभी खाना ओके दुल्हे बनाबै छै आ दुूल्हाके बड सुख छै आर्मी छै दुूल्हा
दुल्हा ओकर आ गेल हेतै जल्दी
हँ आ गेले बड्ड जल्दी आ गेले एहि बेर
आओर अहाँ के पास एगो कलुआ कु- कतऽ तऽ छहिन न
की बात कैलिए अहाँके ने आवाज नीकसँ नहि आबै छै
अहाँ के पास एगो कलुआ कुत्ता भी त छै न
हँ ओकर नाम मैगी छै आ मैगी कहू एना नहि बाजू हमर त दिय
हूँ कते तऽ छै केल- उ बाजि तीयै तऽ की मतलब
हँं तऽ कुत्ते तऽ छै तऽ जाके काटि लेत तऽ कहब नहि के नहि कहब बोललियै ह किछो करि सकलै हन ने कुत्ते छै तऽ
हूँ इहो बात सहीये बाजलिए आओर बताबु अहाँके आओर बताबु अहाँके चुन चुन मम्मी के की हाल छै
आ बड नीक छै बिचारी खाना बनाबैत रहै हँ तनका जल गेलै तब
अच्छा कैसे हाथ जड़ गेलै
आ हमहूँ सब्जी बनाबैत रहै त हाथ जल गेलै की कर सकलियै हन
हूँ अहाँ अहाँ के लेकिन एक एको रती शर्म नहि आबै छै जे बूढ़ी सासू मा छै काम कराबै छियै
अहाँ के शर्म आबै छै त अन्हु आके बना दियौ अहाँके त उहो नहि आबै छै नहि तऽ खाने बनाबे आब छै न बूढ़ी मायके अहाँके सेवे कर आबै छै
अहाँ से लेकिन नीक तऽ बात नहि कर सकलियै या हम
तऽ केना तनी बाजियै इहो से नीक बाजै छै की आदमी
आहाँ एक नंबर के चो-
हँ तऽ छियै तऽ छियै अहाँके की जाइ छै अहाँ अपन घरमे रहू हम अपन घरमे छी अहाँ से किछु मागलियै हन नहि मागै छियै हमर बड्ड छै हमरा पास जमीन जायदाद घर
हूँ आओर बताबू की हाल
हँ अहाँके तऽ काम धाम नहि छै नहि ने छै आज काम धाम
नहि इसलिए सोचलियै अहाँके कॉल कर दिय अहाँके पास भी तऽ कोइ काम धाम नहियै छै
हँ सबके अहीं अपने तरह समझ लेलियै हँ की दोसर के पास भी काम धाम नहि हाएत
नहि हें हाएत तभी तऽ हमर कॉल अहाँ रिसीव केलियै ह
हँ की करू कॉल नहि रिसीव करबै तऽ बाजबो ने करबै कि नहि उठाबै छै
ओर बताबू अहाँके ओने बारिश भेलै या की ई हाए जे
मे भेलै रहै कलहे रातमे बर्फो गिरल अइ हम सोचलियै अहाँके बोल दियै की बर्फ जाके चुन के रख लियौ अहाँ के पास फ्रिज नेय न छै एय लिए
तऽ अहाँ खरीदके दे दियअ ने अहाँके एते दिक्कत होइ छै
नहि तऽ हमरा पास तऽ छै फ्रिज त किया हमरा दिक्कत हाएत
अहाँके घरके काम नहि भेलै आज की
नहि अभी नहि भेलै हँ हेतै धीरे धीरे
हँ हमरो आज घरे काम नहिये भेलै हमहुँ कामे वाली के चक्कर मे बैठल छियै
तऽ अन्हा बैठले रहु अहाँ के ओयसे भी कोइ काम नहि छै अहाँ जेबै की
अहाँ हँ केन्ने जेबै
जहाँ रोज जाइ छियै
देखू ने अभी की हेतै आब तऽ भुरिया भऽ गेलियै जान नहि न छै एते
आब त डेली तऽ जाइ छियै तब तऽ बड्ड जान रहै छै आब जान नहि छै बड्ड झूठ नहि बाजू अहाँ
अहाँ तऽ बुढ़िए भऽ गेलियै लेकिन बुढ़िआ जैसन एक्को गो स्वभाव नहि छै अहाँके
त हम बुढ़िया भऽ गेलियै तऽ की
अहाँ पुट पुट बाजै छियै लेकिन ओ बात छै बुढ़े नहितन।
कि छै तऽ छै
छै तऽ छै बुढ़िया आर बाजू ने बुढ़िये की हाल
तऽ अहाँ हमरा बुढ़िया जी कहै छियै। अन्हु त बुढ़िये न छी
तऽ हम अहाँ स तऽ हम अहाँ से छोट ने छी क तऽ हम कहि सकलियै हे।
ई अहाँके तऽ हमरास बड्ड बड़ छियै।
छेबे करियए तऽ
ह्म तऽ छियै तऽ दोसरके किएिया बाजै छियै अपना रखु ने बूढ़ छियै तऽ।
आओर बताबू।
आओर। खाना की बनबै आज।
पता नहि देखियौ ने जो घरमे होतै बना देबै।
तऽ अहाँके घरमे किछो छैय
नहि किछो नहि छै सोचै छी अहाँके घरमे आ जईयै
हँ नहि नहि हमर। घरमे नहि आबू सब खाना खा जाइ छी अहाँ।
हूँ अहाँके घर में तऽ पहिले से ही जान - रहै छै हम अके की करबै।
तऽ अहाँ तऽ बनाबै तऽ छियै ने बनाय पड़ि जायत फेर खाइयो जायब अहाँसभ।
आओर बाजू अहाँ अहाँके सभ ठीक छै। बाल बच्चा चुनमुन मुुनमुन गुनगुन सब ठीक छै ने अहाँ ीक।
की
अहाँके आवाज नहि आबै छै।
नहि आबै छै आवाज
हूँ आब एलै
तऽ बाजलियै ने कि फोन तऽ अका मुका खराब छै। तऽ फोन ठीक करेबै न की कहूँ रिचार्जो खतम भए वला छै सोचलिय आब करबे बइ।
अच्छा आर बाजू।
आओर सब ठीके ठाक छै।
चलू ठीक छै दस। दच मिनट भऽ गेले हम जाइ छियै घर के काम करे गोर लग छै बूढ़ी मार।
ठीक छै गोर लागै छियैमे।